हँ राधे राधे ठीक छै अप अपन कहुँ की हाल चाल अइ
अपनो अपनो बढ़िआँ छै कतयसँ अहाँ कतयसँ बजैत छी
हम तऽ एना हमर गाम भेल लगमा दरभ उज्जैान लग में और रहै छी मुम्बई में अहाँ कतौ रहै छी
हम रहै छी दिल्ली में आओर हमर मतलब गाँव भेल दरभङ्गा केओ रन बे छै ने ओतऽ ह अहाँ मुम्बईमें रहैत छीय
आ पहिम
बहुत सङ्गीत सब रहै छथि मुम्बइमे आ गामोके लोकसब रहै छथि बढ़िआं हइ दुनू गोटा दू महानगर में छी
आर कते अहाँके धिया पुता अछि
हमरा दूगो बौआ अइ
दूगो बौआ अछि अच्छा हमरो दूगो अछि एगो बुच्ची एगो एगो बुच्ची एगो बौआ
बहुत बढ़िया होेबाक चाही दूगो पु हमहहुँ तऽ इएह सोच चलियै मगर भगवान कहलखिन जे नय अहाँ
नय नय कोइ एहन कोइ बात नय होइ छै पर भगवान सबक भगवान एगो पुछि एगो बौआ देबाकाे चाही कियैकि एहन इसने हुआ के चाही हँ भाय बहिन में इसने होइ छै हँ
दऽ बनबै एना
नन नन बन हँ ई स्नेह होइ छय ने जेनारा शक्षा बंधन आबऽ बला आइछ ओहि में भाय बहिनक के अलग पावन होइ छै तऽ भाय बहिन अटैचमेंट रहै छै आ फ़ेर भाय भाय रहै छै छथिन तऽ हँ ठीक छै भाय भाय छी
हँ हँ फोर्म फोर्मेलिटी के लेल अहाँ ओकरा बान्हि दियऔ राखी अहाँ ओकरा बान्हि दिय
हँ से बात हँ आय न तब बहिन रहे छै तऽ अलग विसनेह रहे छै इंतजार रहे छै बहिन के हमर बहिन ए तऽ हमर बहिन ए तऽ हँ से भाय सबके होइ छै हमर भाय तऽ बड बेटा कबुला पात केलक कऽ हमरा भगवान बहिने दे ज पर भगवान सुनि लेलै तऽ बहिने देलकै उ कहै छलै माँ हम बड कबला पाती केेलौं अपना बहिन मंगला भगवानस दस साल कह अछि
आ बात
अगू छी देढ़ साल कहै
अच्छा हमरा हमरो तऽ दुनू बौआ में बहुत तऽ अंतर छै हमर बड़का बौआ जहन आठ साल के रहे साढ़े आठ साल के तहन हमरा दोसर बौआ भेले तऽ इह सोचलिये जे एज गैप रहते ते भए सक जेंडर चेंज भए जेते मगर
हँ नइ जेंडर एगो अपनासँ भी सोचै छै ने एगो पैघ रहतै तऽ
आब नइ बुझलियै आब नहि बुझलियै कनि हम हम अहाँब गाँव घर से बाहर रहै छियै तऽ फेर सब किछ असगरे करय पड़ै छै तहि दुआरे तऽ कनि लोक ओतेक गैप
ई सोचें छै ने लोग कि अगर हम एगो केओ रहितै तऽ ओ क लेते हम दोसर बच्चा सम्भाल लेब पर नइ बड़का और बचा बच्चा भऽ जाइ छै बड़ संन्तान और बच्चा भऽ जा तऽ छोट से बेसी बड़े परेशान करत
हँ से तऽ करैत छै हं हं हं छोटके छोटके देख की कनि जादे जे अहाँ ओ तऽ ई चीज केलकै ओकरा नहि अहाँ डाँटलियै हमरा अहाँ डाँटैत छियै आ ई नइ बुझै छै जे ओकरा ज्ञान नइ छै तैं ओ बदमाशी करै छै अहाँके तऽ ज्ञान अइ
के कते नीक छलै पाँच पाँच गो बच्चा के जनम दऽ दै छलिन पाइ लै छलथि
उएह तऽ कहे छियै उएह बात कहे छीयै हम अपन मम्मी सब मम्मी सबके जे केना तू सब चाइर चाइर गो बच्चा सम्हाले छलियह हमरा सबके तऽ ई दू गो नइ सम्हि रहल अे
कहै छी कि ओइ समय मोबाइल टीवी सब के क्रेज नइ हमस लोक सब प्यार करै छलहु मोबाइल टीवी से नइ प्यार करै छल पीसा आबै छल छला दीदी आबै छलला ओकरे सबसँ स्नेह मोहब्बत सबके गप सुनलहुं हुनका सबके साथ उठलहुं बैसलहु दादी बाबा सब कै आबक बच्चा मोबाइल से प्यार करै छै दादी बाबा ओकरा दुनिया जहान के नइ पता छै ह क के छै आ जे जे दादी बाबा के साथ रहै छी से बच्चा तऽ बुझे छै अरी ई दादी बाबा छै ओकरा इसने जे नहि रहै छथिन बच्चा सब से नइ बुझै छथिन
तां दुआरे पता अइ तें दुआरे अपन संस्कृति के नइ बचेबाक लेल गाँवमें साल में एक बेर जरूर
ह हमर तऽ हम नइ जाय छियै पर हमर बेटा जरूर जे दू महीना लग गाम आ सबटा गाम के सीट तैया तऽ हमरा बतियात के एना एना होइ छै ने
हं हमहूं हमरो हमरो बड़का बौआ तऽ मैथिली बहुत नीकसँ ब जाय छोटको हमर कोशिश करै छै बाजयके कियैकि ओकर जन्म के बाद जा नइ गाम जा पेलै त ओ कते रहि गेलै तऽ एतय कनी स्कुल ट्यूशन तऽ उएह भऽ जाइ छै ने
भेल है कि मिथिला हाट खुल गेल जइमे कि अपनो सब जे नइ देखने छी सेहो सब
सेहो सब ओतय छै सही बात छै एहि बेर हम पिछला साल गाँव गेल छलहुँ हेँ तऽ तऽ गेल छलौ हेँ मिथिला हाट हमरा सबके गाँं से बहुत दूर छै बहुत दूर
हँ सब सबसँ सबक गाँंव से दूरे भऽ गेल कियेकि देखियऔ ओ सहरसा सब सब के तरफ दिस अछि ने एहन हमरा सुनऽ मे आल ह ह तर अछि ने ह तऽ ओहि कहै छी तऽ ओ सभक काम तऽ ओ की छै बच्चा सब के अपना सब भी नइ छै सब देखने छी से सब ओत देख के भेटय छै आ बच्चा जाइ छै तऽ बच्चो के पता चलै छै अच्छा ई से ई काज होइ छै माँ अच्छा ई काज से ई होइ छै हँ आर जब तक खाना पीना सबटा ओतऽ भेटय छै वेराइटी जे मिथिला के होबाक चाही खान पान से सब भेटै छै बच बच्चो सब ओहि चीज के आनन्द उठाबै छथिन कि हँ अपना में देवल जाइ हँ बौआ अहाँ दमाद बनत ने तऽ अहाँके छप्पन तरह के खाना देत ए नहि त सजा कर दे
आ उएह कोशिशो अपन सभके रहैया ने जे घरोमे उएह कलचर राखी जे पुरना मान लिअ खान खान पान छै अपन सबके पुरना सभ्यता के ओ चीज बनाबी बच्चा के बतबियै जे ई चीज एना होइ छै हँ हँ
केना अपना सब बड़ी बड़ बड़ी दाल पूड़ी इ दुनिया जहान सबटा बनाबी
हँ अखने देखियौ अखने अखने प हँ बच्चा ले सही बात
होइ
सही बात छै अखने देखियौ ने पञ्चमी एयत
पञ्चमी एत हँ ओ घीर झा धन्यवाद देव हँ केना बीज के छै आर घोर जाउ खीर बनाउ तऽ बच्चा सबके बताबऽ पड़ जे खट्टो खाय पड़े छै मीठो खाय
मीठो खाय पड़ै छै सही बात ओठना सही बात छै
ताहि दुआरे सबटा तऽ सबटा विधि विधान तऽ बच्चा सबके एहि लेल हमसब करै छी हमरा सबके माँ हमरा सबके जे बतेलक हमरा सबके छै नॉलेज और किस सासुर में एक्स्ट्रा भ जाय छै नैहर से बेसी सासुर मे एसट्रा भऽ
कियो इ आब ने हमरे यहाँ के पीढ़ी छै ने जे ई चीज क रहल छै ओ वालला पीढ़ी के वएह बात छै ने हम अहाँ माहौल देखबे घर मे तहने आबा वालला पीढ़ी देखतै आओर सिखतै
कहै छथिन ने अहाँ जेना रखब तेना अहाँके बेटा संस्कार सीखत तेहने पु तौ हैत अहाँ ई नहि सोचिकऽ चलू कि मॉडल जमाना के पुतौ एत ने अं भ सकै या अहाँ जते हमरा न सेवा करे देखियो इ स डबल पुतौ अहाके सेवा करऽ वलला भेट जायत जेहन अहा बच्चा के संस्कार देबै अपन परम्परा से जुड़ेने रहबै ने तऽ बच्चा त का बुजता हमर बेटा कहै छै ने दादी कुछ करे नहि करू हमरा उपनयन करादियो
अच्छा अच्छा
हँ देख देख गाम मे देख कऽ एलै ने
हँ तऽ आब आब आब अहाँ बौआ अहाँ बौआके उमर भऽ गेल छै ने एक दू सालमे कऽ लिअ
हँ करबे करबे हँ करै छै हँ करबै तऽ ओहि की छै बच्चा देख कऽ एलै ने कि बच्चा के एना ल जल जाइ छै ना ढोल पिपही भऽ जाय छै एना नटुआ नाचै छै एना पुना पैसा लुटावल जाइ छै चॉकलेट लुटावल जाइ छै से सब जे देख क एले ने तऽ ओकरा इच्छा जगै छै कि हमरा ई चीज करबाक अछि हमरा ई चीज करबाक अछि आ ह ह हं ई करके माँ दादी हमरा करा दिअ दादी हमरा करा दिअ तऽ दादी कह हँ करा देब हँ
क के निश्चित भेलहु एगो कैब करे किये कि हम तऽ बौआ बड़का बौआ के आठे साल में क देलिये आ ओकर बाद हमर छोट कबुआ भेलै
हँ नहि तऽ अखन तऽ अहाँके नीके दिने दिन होय एक छोटका बौआ से बौआ कहों
हमर भैंसुर कहलखिन नहि कोनो बात नहि फेरसँ हमरा घरमे ढोल पिपही बजतै हम कहलिय हम लगले रहू तहन
छै भाय देखियौ वंश मे ब पुरखा उपनयन होइ छै तऽ जेकरा लोक कहै छै पित्र सँ जगावल जाइ जे बाबा पर बाबा के जगओल जाय छै तऽ ओहि समय ओ धरती पर आबै छथिन आशीर्वाद देबै कते उत्साह लागै छै न प पन्द्रह दिनक के लोक के काज रहै छै कते उमङ्ग लागै छै आओर स थी कते भेटै छै कि लोग कूद कूद के काज करै छै करै छै कि नहि करै छै आ अहाँ एना शहर मे छी तऽ अहाँके तऽ कहबै की अरे आइ खिचड़ीेये बना देै छी बच्चा सबके छोड़ू आ कहलै जे ओहिमे अहाँके कतबो मन केतबो तकलिफ हैत तऽ एना ने हमर घरके जप छै हमर मित्र कि चलू जी जानसँ कऽ लै छी कऽ लै छी ने छोट पीछा तऽ नहि उठै छै आ जेकि अहाँके बहुत चीज हैत एहन सासुर मे जे नैहर मे होइत हैत सासुर मे नहि होइत हैत जे सासुर मे होइत छै से नैहर मे नहि होइत हैत तऽ ओसभ
कहै ने छै अपना मिथिला मे पग पग पर पानि बदल जाय छै ए तऽ मतलब भाषा बदलै छै कनी कनी तऽ कनी हँ कनी मनी ओकरा
झंझारपुर वाले लोग अलग आ उ ओते समस्तीपुर वाला के भाषा अहाँ के अलग भेटत आ भेटत आ आर अपन मधुबनी वाला सब के भाषा अलग भागलपुर वाला के भाषा अलग भेटत मधुबनी दरभंगा के तऽ एके लैंग्वेज रहै छै
हँ मधुबनी दरभंगा के मोस्टली एके भाषा छै बस किछु ने दरभंगा कनि बे तिया के तरफ आबैत गेल ने तऽ ओ भाष कनी गिरैत जाइ छै मगर अपन सब के इम्हर जते छै ने उत्तर भर मे ओ भाषा लगभग एके रंग छै और अहाँ मैथ आर ई मधुबनी वला सबके जे छै ने से शुद्ध आ अपनो सबसँ बेसी जे नेपाल तराईमे रहै छथि हुनकर सभके मैथिली शुद्ध छनि पूरा पूरा जनकपुर सबमे जे रहैत छथि हुनकर सभके तऽ पूरे मैथिली शुद्ध छनि बहुत जादा हमर बड़की साउसु छथि हमर बड़की साउसु एतेक नीकसँ मैथिली बजै छथिन कुछो नहि बहुत नीकसँ जेना अपने सब कहै छियै ने ई चीज कऽ लै छी ओ कहथिन ई चीज हम कऽ लेथिन मतलब बहुत नीक से बजै छथिन एते नीक से हमसब नहि बाजि छी पाबै छै जतेक नीकसँ ओ बजै छथिन
वही कहै छियै ने ओते आर देखियौ किछु भी अपन मिथिलामे ने अपन अपन लोक अगर आसपास मिल जाय तऽ कहत अपन अपन जगह के छथिन ने कते नीक लागे छै अहाँ हमरे अपने छियै हम अहीं के छी छी अहाँ हमरे छी हम अहाँके छी केयो कहत हम चाची भऽ तऽ लागब हँ
कहबै जे हम मतलब एता गाँं के नाम इएहे सीधे कहबे हमहुँ अहीं दिस का छी सही बात कहलियै ये बिल्कुल
एक दोसरा के यही कहै छथिन ने कि हँ अहींस अहीं अहाँ कोन गाम के छी ठीक छै ई एहि माध्यम से हमसब जे जुड़लौं अपन मि मिथिला के आगा बढ़ाब ले तऽ अहाँ कोन गाम के छी अहाँ कते के नैहर अछि कऽ के सासुर रहै छै हमर नैहर कतऽ अछि हमर सासू कते कोइ मिलान नहि छै पर अपन मिथिलाके छी तऽ अप पन छी अपने भऽ गेलौं कोइ आन नहि अहाँ कोइ गाम स रहू अपन छी हमरे दिसका छी अहाँ भेनौ ठीक छै एते प्रेम होइ छै अपन तऽ अपन कल्चर मे य ही दुआरे एते प्रेम छै फेर ओते अहाँ हर जगह मे ओते प्रेम न हयैत
नहि नहि कोनो एहिठाम देखियौ ने हमरा सबके दिल्ली मे छै ने एतऽ के हरियाणा के लोक सभ के केना भाषा छै की छै मतलब प्रेमे नहि कर अथ हिन्दियो अच्छ हमरा तऽ लगै एतऽके हिन्दी सबसँ बेकार छैऽ एतऽ के हिन्दी सबस बेकार हिन्दी छै
एते नहि छै पर अपन मिथिला मे देखियौ बड़ा क छोटा कसने आब अपन अखन अपन जाउते के लोक कते प्रेम से कहै छथिन अपन जेठ के बच्चा के कते प्रेम से कहै छथिन हँ
कहै छिए
नाम नहि लै छथिन क्या किया नाम जेठ के जन्मल छथिन ने इनका केना अरे के एकार मारबनि या केना इनका अपमान करबनि ओ बच्चा चाहे हम कतबो जलील करै नहि ओ हमर श्रेष्ठ के बच्चा छथिन नाए अहाँ गलत बाजै छी बौआ एना नहि बाजू ठीक छै
संस्कृति एहन छै ने जते अहाँ एहिमे घुसैत जेबै ने ओत कते अथा छै सब जानऽ के लेल हँ बहुत तऽ सही बात
मन उकलाय छै ने तऽ अगर हम अहाँके परम्परा बुझने रहबै ने नहि हमरा ओ बतेने छथिन नहि नहि एना नहि मन उकलायबक ई चीज एना करबै ने तऽ नीक भऽ जायत चलू कोइ बात नहि छै कि नहि सबके सहन शक्ति अलग अलग छै सबके पर